हलो
झूलेलाल
जै झूलेलाल हलो
केहिड़ो हाल आ? सभ ठीकु ठाक?
हाआ, तां ठीकु आहियो?
बसि मां त दिल्ली मां आयां तां किथां था ॻाल्हायो?
असां गोंदिया मां था ॻाल्हायूं।
गोदींया मध्य प्रदेश।
जी हा तां काथां दिल्लीअ मां?
हा मां दल्ली मां आयां।
अच्छा अच्छा
हम्म
ॿियो सभु दिल्लीअ यो हालु अहिवाल
सभ बढ़िया सभ बढ़िया दिल्ली में गर्मी तमाम वधीक आहे।
हा मीहं विहं कान आन दिल्लीअ में?
न न न अञा कोन आइन मुखे लॻे थो मध्य प्रदेश बि में बि गर्मी ओतिरी हूंदी आहे जेतिरी
दिल्लीअ में हूंदी आ हा हा। न हेॾे गोंदिया में त थोड़ी राहत हुई हाणे ॿ टे ॾींहं बारिश पई हुई।
अच्छा अच्छा पर दिल्ली में त अञा बारिश जो को हाल अहवालु कोने। ख़बर बि कोन्हे ईंदी की न ईंदी ही बि ख़बर कोन्हे।
हा न न हिते आहे बारिश। हाणे केंह शेहर में लेट थी पए कें में कीअं थी पए।
अ आए मध्य प्रदेश थोड़ो वॾो शे
हर हा हाणे बॉम्बे में पई आ उल्हास नगर में हेॾे होॾे सभिन हंधि आई आ बारिश।
हूं हूं हूं
असां वट बि।
हा चांय पाणी पीयारजो।
हा चांय पाणी पियारींदास। असांखे ॾेई वेंदी न चांय लाइ पाणी।
अच्छा अच्छा अच्छा हा सही ॻाल आहे।
ॿियो तां स तां काथे रहंदा हेॾे असां म मां हाउस वाइफ आहियां। घर में सब। सॼो ॾीहं बस घर जा कम ॿारनि खे संभालण।
ही बि तमाम वॾो कम आहे।
हा इहो त वॾो कम आहे ई न सुबुअ मर् त हुनन मर्दनि खे ॾिसऊं नाश्ता ॾियऊं उनन खे। घर जा कम माइन खे ॾिसऊं। सही कम करन थियूं न थियूं करन सभ त ॾिसणो पए न। सिंधिन जो इहो ई आ न। सिंधी ईअं ई आहिन न सभ पेहिरां ई पैंजे घर खे सवारींदा। घर सॼाइण में पूरा हूंदा आहियूं न सिंधी असां।
घर में सभ सिंधी ॿार वार सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिन तांजा ॿार वार वॾा आहिन नंढा आहिन अञा?
ॿार वॾा आहिन पर अॼ कल ॿार ॻाल्हाइन था सिंधी?
ज़रूरी आ ॻाल्हाइण।
हा चवंदा आहियूं ॿारनि खे सिं धी ॻाल्हायो त उह ई हिंदीअ में था ॻाल्हाइन पिया।
ह हा।
न आहिन पर थोड़ो हिंदी वरी पो जिते किथे मिक्स था करे छॾनि न।
हा ही समस्या त ख़ैर पूरे दश में आ अजकल ज नवी टही त बिल्कुल सिंधी पैंजी ॻाल्हाए नथी।
नथी ॻाल्हाइन हा हा न पर ॿारनि खे सेखाइण ज़रूरी आ न सिंधी। वरी पोइ ग काॾे वञन था त सिंधी सम्झनि नथी सिंधीअ में पैसा नथा सम्झनि। पंजवीह रुपया केंखे चइबा आहिन पंजाह केंखे चइबा आहिन। जेस ताईं इंग्लिश में न ॿुधाइन त सम्झनि नथा।
हेई त समस्या ख़ैरु आहे।
उई हा ॾिसो था न, पोइ ॿार किथे पंहिंजी मर्ज़ी था हलाइनि। ॿुधनि नथा सिंधी हिंदी ॻाल्हाइणो आ इंग्लिश ॻाल्हाइणो आ। वॾी क्लासनि में वञनि था त पो बस उहो ई आ न हुनन जो।
हुननि खे एक्चुली न सम्झाइणो पवंदो की सिंधी अॼुकल्ह जेको आहे, न तमामु ज़रूरी लैंग्वेज थी वई आहे हाणे सरकार बि हिन खे वधारे लाइ कम करे रही आहे, सरकार सरकार जे पारां जेको आहे न, असांजे संविधान में जेक ॿावीह भाषाऊं आहिनि, त हुननि हिनन खे सरकार ओतिरी ई इंपोर्टेंस ॾिनी आहे चाहे हो सिंधी हुजे चाहे हो हुजे। चाहे उो संथली हुजे
हा तॾहिं विझनि था न, सिंधियुनि जो इहो भई तहांखे कहिड़ी हिन में भाषा में ॻाल्हाइणो तव? त होबि त असांखे असांखे ॾिसंदा न की सिंधी केतिरी संख्या वधी आह मुसलमाननि जी, हिंदुनि जी केतरि आह तॾहिं त इहो विधो तन न सभिनि सां भई सिंधी, हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा सम्झंदा। असांजी रिकार्डिंग त हुते पूरी थिए थी न?
हेय हेय एक्चुली ऐ-आई खे ट्रेन ट्रेन ता कन, ऐ आई जेको मशीन आहे हुन जे अंदरि हुनननि जे अंदरि भाषाऊं में मैटर हूंदो तॾहिं त हू सम्झी सघंदी न। की हू सिंधी में पो तव्हांखे सिंधी में ए आई तॾहिं त जवाबु ॾींदो।
तॾहिं ॾींदो हा, हा, जीअं हाणे इंग्लिश में हिंदीअ में ॾेई थो छॾे न झटि।
हा हा ता गु जेमिनी खे जेमनी खे सिंधी में कुझु चवंदा त, त उ तव्हांखेवाबु कोन ॾींदी। लेकिन हिंदी में जंदो मद्रासी मद्रासी भाषा में बि ॾईॾंदो आहे पंजाबी में बि ॾईॾंदो आहे पर सिंध पो त हिन करे मशीन खे न, ट्रेंड कयो थो वञे। पूरी ॿावीह भाषा में ट्रेंड थो कयो वञे की हो ऐ आई सभई ॿावीह भाषाउन में कम कन।
हा, हा इहो बि हाणे ऐप हलंदी हिनजो बि टास्क आह, जेतिरा ॾींहं हली। भई सिंधी समाज हुननि पूरा थी थी वयन टास्क, त बंदि ई करे छॾींदा?
हा थी थो सघे। पर मां त ज कंपनी सां जुड़ियल आहियां आई आई टी मद्रास सां हुननि जो त ई टास्क
हलंदो।
ट्रे साल सां हले थो। हो त हा म आईआईटी मद्रास वारनि जो तमामु वॾो कमु आहे न हू त हुननि में मां ॿ हज़ार ब टेवीह में रिकारडिंगस रिकॉर्डिंग्स कराई हुई। अहिड़े टाइप जी ही, मां दिल्ली में दिल्ली में पंज सौ माण्हुनि जी रिकॉर्डिंग कराई थी। तव्हांजे मध्य प्रदेश में बि थी हुई, रिकॉर्डिंग हुते के कराहि हुई हा त हुनमे बि तमाम सु इंसेंटिव ॾिना हुया सरकार।
त तव्हां कॾहिं खां चङे टाइम खां जुड़ियल आहियो छा?
हा मां आईआईटी मद्रास सां जुड़ियल आहियां। आईआईटी मद्रास बि इहो ई कम करे रही आहे न?
अच्छा, अच्छा हा असां असां वरी हाणे कल्ह खां जुड़या आहियूं जीअं हिनमें असांखे हिन गोंदिया साइड असांखे न प पो इयो ई इह सभ भई चालू थियो आ असांखे हाणे ई पतो पियो आह उहो ॿ टे ॾींहं थिया आहिनि। त असां कल्ह राति खां ई जुड़िया आहियूं हिन में। हा ना असांखे न ख़बर हुई भई हेॾो ईअं हलंदो वरी हाणे केंह भेण फोन कई त हूअ चवनि पिया की बंद थी वेंदो इहो न हलंदो ज्यदा ॾींहं
न कम त घट आहे हे वधीक ॾींहं कोन हलंदो पर हाणे जेको नैक्स्ट स्टैप नेक्स्ट स्टैप आहे न जेको असांजी रिकॉर्डिग रिकॉर्डिंग्स आहे न
हा, हा
हो हुनखे ॿुधी करे टाइप करणो हूंदो
अच्छा उन हिसा
हा हुनमें पोइ थर्ड स्टैप ईंदो हुन खे चैक करण की जेको चयो वयो आहे ऐं जेको चयो वयो आहे जेको टाइप कयो आहे हो मैचिंग आहे की कोन आहे थर्ड स्टैप ते ई थींदो आहे
अच्छा, अच्छा तांजे हिसाब सां हलंदो इहो न
हलंदो उहो पर रिकॉर्डिंग्स पूरी थी वेंदियूं त हुन खां पोइ नैक्स्ट स्ट नैक्स्ट स्टैप हलंदो नैकस्ट स्टैप में माण्हू टाईप कंदा ॿुधी करे त होअ टाईप में त मेरे ख़्याल सभनिन माण्हुन खे कोन वठंदा उनन खे ई वठंदा जेको सिं जंहिंखे सिंधी
सुठी सां अचे थी हा, हा, हा लिखण त हाणे नंढणन खे न ईंदी हूंदी।
हा, हा त होऊ उन
सिंधीअ में माण्हू ॻाल्हाए थो वठे लिखण में त घटि
हा बिल्कुलअ प्रोपर तम नमूने सां अचण खपे। भई जेहमें में लीकूं-वीकूं कींअ ल लीकूं लॻंदियूं आहिन होअ पूरे प्रोपर तरीक़े सां जेहिंखे भाषा जो पूरो ज्ञान हुजे उन्हन खे ई शायद होअ ॾींदा लिखण वारो टाए
असांखे सिंधिइन खे अञा पहिरें जेहिड़ी पाकिस्तान जेहिड़ी सिंधी काथे थी अचे।
केहड़ा, केह्ड़ा अक्षर इअं ॻाल्हाए नथा सघूं ॼमे नथी न ॿारन सां हिंदी ॻाल्हाए ॻाल्हाए पो असां बि थोड़ा मुं झी था पयूं ॻाल्हाइण में
हं हू त आहे ख़ैर मुंहिंजे घर में बि ॿार सिंधी नथा ॻाल्हाइन उन्हनि खे मां चयो त आहे जीअं-तीअं कराए हिन जे लाए हुननि खे राज़ी क राज़ी कयो हुननि खे लिखी-विखी ॾेई करे कि हिनखे याद करे याद करे चओ त हुनन कोशिश कई हुनन बि थोड़ी घणी
हा न ॿारन खे छा आहे शुरूअ खां नथा सिखायूं न सिं धी घर में हाणे सुबुह शुरूअ खां ॻाल्हाइन था हिंदीअ में मोबाइलिन में ॾिसन था वीडियो हे हो सभ हिंदीअ में त पो हुनन जे दिमाग़ में उहो ई घुसी थी वञे ॿारन जी बचपन खां अॼ ॿार ॼमें नथो त हुन खे मोबाइल था ॾेई छॾयऊं उन्हनि खे सिंधी वीडियो ॾेखारियूं नथा सभु हिंदी इंग्लिश वीडियो उन्हनि जे दिमाग़ में उहो ई थो घुसी वञे।
सिंधी पो ॻाल्हाइन नथा सम्झन नथा कुछ अॼु ॾिसो था न मोबाइल केॾो था ॾेखारनि त साम्हूं उनि खे पेसा नथा सम्झनि सिंधी में हिंदीअ में इंग्लिश में बताओ
इअ त आहे इयो त आहे।
हा इहो ॾाढो थी वियो आ हाणे मिड़ई ॿार आहिनि सिखी वेंदा धीरे धीरे। जिते ज़रूरी आ जिते ज़रूरी आ उते ॻाल्हाइणो पवंदो न
हा सम्झी वेंदा त सुठी ॻाल्हि आहे पंहिंजी भाषा खेई अॻिते वधाईंदा न सिखंदा त त उहो बि
हा मेन ॾिसो त हाणे सिंध धी कमु कनि करनि ता ईअ अदरु कास्ट जी वठी था अचनि ईअ सिंधियुनि जो वॾो परिवार नंढो तो थींदो वञे हर हिनमें लॻो पयो आ अॼुकल सिंधी हिंदी सभु हि हिक जहिड़ा थी विया आहिनि। आहे पहिरां जहिड़ो मज़ो भाषाउनि में ऐं हिननि में? पहिरां सिंधियुनि जो सं सिंधियुनि जो हूंदो हो हेॾो नालो हूंदो हुयो। सिंधियुनि होॾा अदर कास्ट जूं खणी मिड़ई थोड़ो थी वियो आ सिंधियुनि जो बि
हलो ठीकु आहे। सुठो लॻयो तव्हां सां ॻाल्हाए करें पोइ पोइ वरी वरी जय झूलेलाल पोइ वरी ॻाल्हाईंदासीं जय झूलेल जय जय झूलेलाल।